हेलो
हेलो
कि भए रहल छै।
नहि किछो बैसल
ओ खाना पीना भए गेलौ
ह
ईस बन अी।
भात दालि चोखा बैगन के चक्खा पापड़
ओ एहि मौसम बहुत गरमी छौ न
हू
दे तब भल रह कि ने।
नहि ह
से भीर रोज त करै छी ग।
नहि केलियै रहे एखन नहबे मे भए गेले रहे।
कोनो नया न्यूज सुनाबे
ह आर सभ ठीके छै।
हूँ हूँ मिजिर भिया ओय दिन की सब कहै रौ।
कहै रे उएह अथिए द लड़का सब द कहलियै रौ नै छै पसन्द कहलका अच्छा दोसर देखबै।
सिधे कहि देलहि नै छै पसं
हूँ।
आँ सीधे कै देलहि जे नै छाप पसंद
कहि नै दितियाय। कहलियै ओ नै छै ककरो पसन्द करकै दोसरो तेसरो देखबै कहलै ठीके छै।
कियाक नै छै फसंद कारण नै बतेलीही
बतेलियै ना जे उ रहै छै ओतऽ। आन देशमे कतय कहकै रहै छै।
मालदीव
हूँ जाइत नै छयै अपन एग छै तऽ। अन किछो नै कहलीयै खाली कहलीए तऽ आटा जे- ककरो पसन्द नै छौ बुझि गेलै कहलकै अच्छा दोसरे तेसरे देखबै
नै त ओहिस पहिले बता दै के दाखबइ तऽ ओकरा कहि दहि जे ओकरा कुन एरिया के चाही केहन चाही नै त ताकबइ कि काल्बे फेर यू पी के
कहि दलियएरौ कहलियै रे इह सब ने इम्हरे ने भागलपुर हुए इम्हर जे अथी छै
अपन एरिया मिथिलाक के
लेकिन फेर नै छै ओकरा त होइए वला नै छैइ हमरा लागल एहि लगा क उ जेएत भेजल
ओ घर वला जै एरिया के छै उमहरके ने ओ मे की गलती छै
अपने कनिया कोन छै
बा ओकर बाहर के जे छै लोक सब जे छै ओकर दोस्तो सब उ सब जे छै सर मे रहे छै तऽ ओकरा ले ई सब बात नै छै कि ओकर सबके सिम्पल सोच रहै छै ककरोसँ बियाह खुश रहना चाही अए लड़कामे कमी थोड़े रहाय लेकिन उएह छै दोसर अथी के छियै झारखंड के छियै ओकर बाद उ रह लगतै ओक बाद ई एरजेस्ट नै ने कए सकतै मान कऽ चल जे उ बाजै छौ तऽ स इंगलिश ओकरा आबै नै छै
रह ने दह विदेशमे रहयवला नै कर ठीक होइ छै। एना मुखिया जी देखखल ने अपन पहुँच
बिदेस मे रहैवला के लेल लड़कियो चाही न पढल लिखल।
सबस छै गलती ए मे पिताजी ककरो नै छै हमरा कहय के जे हम क पार कका घरमे अथी भए जाइ छै प्राइवेटे वला जेनैउ वएह देखेलकै एक नम्बर लड़का वासुनदर देखैय मे छै
कियो देखतौ त कहतौ कि नन्नू एहन सेम छै न नशो न किछो बाप मास्टर छेबे करिय पेंशन आबते छै घर दुवार दुनू भाय के लिए ओतबा सात सात टा कोठीली बनल छै कम भेलै सबकिछु तरहसँ बनल छै लड़का एतबा कमबैते छै जमीन जगह छेबे करै दस बीघा कहै छै आठे रएहे। पचे रहय लेकिन एह छै खीर खायके जानै छी इहो कतौ इहो निकले छै कतहु एकरो सभ कहे छै तोहर बाप के खेले छौ हमरो सभ कहै छै आब कनिटा आबि गेलै
एक कलरी उजल केल
तऽ एन रानन बलर सभके जन्मे भेलै पागल घरमे बीस हजार भेज देलियै कहते ने रोड घात छै हमरा सभके घुम देयत। नते बते देखते शुरू करते। एकर माटि मारल छै ने ड्यूटिए कर छै ने घर मे। कोनो के के छै सुति के मौगी सभ के गप सुन किया आ देखिन ने नसल निकलतै को देर।
इहा
पहिने दमेथ दै छै त
के कर लड़का जे कहली देलके जेकरा ई छैन एहन के देलेऔ लड़का के कोन लड़का
पोतल ननथी बाली ने छै
जकरा देखेलको हम बुआरीक छियै ओकरे नेिय कहै छै।
बुआरीक के नहि छियै रे नोन पुतौल छै ने ननी तिवारी ह
देखैल ल जे गेल रहौ जे कहलकौ हम बुआरी गाव छी कत तमे दिक्कत कि छै
किछु ओ दिक्कत नहि छै सुत का कते सुतेभी। दिक्कत कोनो। दिक्कत नहि छै ई चाहे छै मन मे ओहियो से बेसी आर चीज वाल क सुतरि जाय थोड़े सुत जेतै बैसल
ह
आन कोनो दिक्कत नहि छै ओ सभ तरहसँ ठीक छै सभसँ लड़का लिए छै तू चीरे पता लड़का नो बात छै लड़की के जीवन भरि जिन्दगी चौपट रहै छै टेशनमे रहै छै आख त लड़का लड़का एहन छै निमको रोटी बनबैत छै खाय छै ने भरि दिन हँसते रहै छै हँसते रहै छै कनिय के ओ भेलै लड़का ओकर बहुत छै।
यो भगवान से इतना टा प्रारथना करैत रहे छै जे देखियौ भगवान बाप एहन रास्ता नहि दियऔ।
ह
ठिक छै सभकिछु ऑनलाइ करलास थोड़े भए जाइ छै एके क्षनमे तू हेमायल देबही काचारबिही थोड़े
हू बात तऽ छबे करै
तब सभदिन एक रंग खो लेकिन हासि बाज करू ओकर महत्व छै
तऽ रै जा ने अनुभव सभ बोल र की
आ
रात मे गप
ह उमरे स फोन करलकै रहए हया कुर्सी पर बैसल रहिये कमलेश फोन किएलके की हालचाल सभ ठीके छै। आब नहि ने लै सीम कहलिय नहि आब नहि परसू त लेलको रहे कहल आकार रिचार्ज कै देलैए
ह
कि अपन हाल कहलियै हमर हाल तऽ उएह छै तऽ कहबू क ओहिने दरद करै छै। प ते छोटो ल कह रहे
कि कहलके
कहलिय कहलर छोटो नहि जे होते बढ़आ डाक्टर तऽ हेई हे ओ ख कहलके हँ कह त अलि हम मर हालसँ अपन ह न
गाड़ियो के बंन्द कऽ देलकै ने केना जिये ककरा से मागए
कि अथी हम की बता दियौ हमरा हमरा सभके मुह रावलो भैयआ के वएह हाल छै हमरो वएह हाल छै हमर सभके मन लाग छै पागल जख भगवान जन्म दए देलकै यए कोनो चीज के कहे नहि छै ने पूछे छै ने कहे छै ठीके कहे छै हम देख सोचे छै हमरा चिन्ता बड़का भए जाय छै सह तो छिय आब शादी करैवला नहि छिय कि बात
ह
बोर भेले जाइ छै तऽ कोनो मतलब य किछो करबै कोनो चीजमे जा ने पित पानि कए कऽ लागबही ने ता नहि होइ छै बुझलियी बढ़िआ दकन लागे प त
ह।
कि खाइ छी गे बड़ी बड़ी कथा सुलै। सुपारी ककरा से लेल्हि तू पता छल लेलही सुपारी बात आ
छै यति छै बाबू।
हँ कहै छै टुकटुक खाय छै सुपारी हम कहलियै कहै छै बड़ी
ओ। सहसो जेबै ने देखी गाड़ियो जे छै आइ काल्हि कोइ ककरो आधाटा गाड़ी जे छै खराबे छै जकर छै तऽ ओस करबैयो ओकरो गाड़ी निकलै बन्द कै देलकै तऽ केना होतै काम गाड़ियो के ते सभ के ते सभ लफड़ा छै ने कोनो काम भए सकते गाड़ी चक्कर नहि की त गैसोक के ओ लफड़ा छै बिना गाड़ीक के गैस नहि
हँ त अपखने तू केली सभ काज कलहु तऽ हम कम नहि छी हैं कह कहँ बहुत जादा घर मे
यरो समझि नहि रहल तऽ एक बेरमे कहलियौ कॉल पर रिकॉर्ड भए रहल छै
इह सभ बात छै बहु
हू। ई गैस चलतौ नहि अभी
दुनू खाना जतेबा बनेके बनते ने चल नहि चलते तऽ फेर खुलली भरा पन या लोग की करतौ
हूँ। कम भनभी जरूरी छै। दिन हारप ने ने। कटा बान।
ह।
हूँ। दूध सभ कम फलाबियै एक बेर फैला लियै बस ओहीने।
च ठीक कह। ओ मने देखल द खेल आ खेल।
कि भेलला
एकना की बनेबै एकना खायवला रह कहलियै र बोरी चलि जेतै ने। त मै पूछियऐ चटा लू कहे कहसरो रे बेर र कर हम तुरन्त भए जे शर्ट कोूट शर्ट लेकिन चलै केओ देतै तब ने ओजर जन मारै सला लागल छै तऽ लाग। घर छोड़ले ने जाइ छै बैस कऽ बना खाइ छै खूब
ह आइ तऽ जायके रह ने पात।
त जेो नत जीवन पले छै जेब क पकड़ लै छै। फर फर कह छै ओ छै। कहले नहि जेबै पकड़ि लै छ फेर कहै छोड़ि दिय जा। ल किया चलतै तीस हजार तक खाजामे कतौ रहबै। खराब कररि देना तीस महीना नहि तै ने अगला महीना। धन्य बाद। नहि दे देख ख प के त तोन क क।
नहि कला द त ओ ननष। के्ड के करत ते ने ओ कहे छै गप ह। कोनो परमानेन्ट करतै तब ने तैँ ओ कहै छै जे आबऽ तब ओ एतै एकरा आङ्गन अपन गार्डेमे करिहऽ जेब ओ सभ प्रदुति। हर सालमे पाँच महीना नहि करबह पाँच महना करह तिट्टीके बिाह किछु भी। कोनो बियाह नहि हयत किछु नहि हयत लोकके मनोबल बड़ल रहै छै पैसा रहै छै तखने ने
घर नहि कहल।
नहि पैसाके दुनिया चलै छै थोड़े
ओ दु टेशन खाना बना क पटा रहलियै त से अढ़ाइ दू अढ़ाइ बे तब नहा। तोरा फोन नहि है तुरोतियअ तोरा फोन करियौ।
ह ह।
च छैा ने बात। हम ते गेल रहिए एक दू टा गेले ले ओकर गाड़ी के जकर गाड़ीलका गेलय चेने टूटि गेले। तब फेर पैदल दोकान तक पारी के घर कए गेल। पहिले बारिश बीचमे इमहरो भेलो बारिश।
ह दूटा तीनटा बुन खसले रहे ओ मन की एक र्त। कि त रत ठीक।